हलो हलो! वाहेगुरु कीअं आयो?
हीअं, बढ़िया-बढ़िया तव्हां ठीक आयो।
हा, मां ठीक आयां।
अच्छा
हूं तां तां हियर मोबाइल ती हलांया। तव्हां काथे रहंदा आयो ईय?
असां, असां त महाराष्ट्र में रहंदा आहियूं।
अच्छा, हिक महाराष्ट्र ते मतलब काथे? मतलब इअं शहरु?
उस्लापुर उल्हास नगर उला उल्हास नगर।
अच्छा, उल्लास नगर हं त हुते हा
हम्म
हा, तू त मेन जो मेन अमृत वेलो वेंदां आयो तव्हां? हुते ई आ मेन।
हा, कॾी कॾी।
अच्छा
मुंजी त चाहे, निंड्र न खुलंदी आ ॾाढी।
हा, सही आ। त तहां, मुंबई वुंबई घुमां, तहां दिल्ली मुंबई है न
हा, आसे पासे वेंदायूं, चक्कर लॻाइण।
हा अच्छा
वेंदायूं।
हूं, छा क्यो तव रोटी ते?
रोटीअ ते अॼ असां, लौकी जा कोफ्ता कया एन।
अच्छा, लौकी जो कोफ्ता।
जी, ॿुधायांव?
अच्छा, हा ॿुधायो।
हे, लौकी सन्हीं वठजे थोड़ी कच्ची, पक्की न हुजे लौकी।
हा
नंढ़ड़ी जेके मिलंदी एन न।
हा
उहे वरी उनन खे छिल, छिले धोई करे
हा
वरी घिस कर कद्दूकस मे घिस कईस वरी, वरी घिस करे, उन में बेसण जेड़ो भाई जीअं सुका पकोड़ा तरबा एन न
हा
ओड़ो बेस ठई वञे, बेसण विझूं
हा
बेसण विझी करे अऊं उनमें गरम मसालो सावा धाणा, लूण, मिर्च च, अंऊं हो जीरो विझजे
हा, फिर?
वरी पो, तेल केवी खन तेल जी विझी करे, उनखे पकोड़न वांगुर तरणो आ तहां ईंएं बि खाईंदव, त तहांखे ईंएं भी वणंदव ॾाढा।
अच्छा, ईंएं?
हा ईअं बि, ईअंईं खाईंदौ रुखा भी इहे रुखा पकोड़ा खाईंदव न, इहे बि वणंदव ॾाढा।
मतलब पकोड़े टाइप थी व्या न, पकोड़े बि रोटीअ सां खाओ, वरी सब्जी बि, हा न
हा, तां ईअएं बि रुखा बि खाईंदव स्नैक्स टाइप में, त बि वणंदव। वरी हो क्या? वरी पो जेकी दाॻ पकी भाॼी ठाइबी आ, त आलू न विझो त बेस्ट। छोकी आलू के पसंद करन, के न पसंद करन
हा
त ईअं सही आ न।
हा, सही आ, ईंअं मतलब
हा, त आलू असांजे घर में घट पसंद कंदा एन।
अच्छा आलु हिंन खां वधीक न खाईन्दायो
ऐं असां आलु ॾाढ़ो घट
हम्म तेंमें छाआ टमाटर प्ये छा कंदस
बस असां असां टमाटो बसर वधीक खाईन्दा आह्युं
अच्छा
बसर कच्चो हुजे सलाद में कीऐं बी हले
हुम्म
ॾाढ़ी बढ़िया बढ़िया कोई दिक़्कत काने
हा
वरी पतो तव लौकीय हलुवो बि ठहंदो तव
लौकी जो हलुवो कीयं ठवंदो त मतलब कीअं टाइप
जीयं भई लौकी ईयंई कचड़ी वठो पक्की न वठो
हुम्म
अऊं अगर ॿिज हुंजन त कढी छॾो
हा
उनन खे बि कद्दूकस करे अऊं लौकीअ खे हींय निचोड़ोस पाणी
पूरो पाणी निचोड़े कढो आ न मंचुरियन जींय निकारो अच्छा
ढके छडो त बढ़िया लौकीअ जो पाणी पीयण बी सुठो
टेस्ट न तस टेस्ट न त ओ मतलब उ थींदो न टेस्ट मतलब ठीक फीको हुंदो
भली फिको लॻे न हिक ॻाल्ह ॿुधायो असां नारेल जो पाणी न पीयंदा आह्युं कॾी कॾी
हा आ
बस पो लौकीअ पाणी पीओ न कोई हेॾो बुरो बि थोड़ी काने फिको लॻंदो न कौड़ो थोड़ी न लॻंदो
हुम्म हम्म ठीक आ
भई कौड़ो त लॻे न तो तहांखे
हुम्म
फिको ई तो लॻे न
हाँ हा
असां कॾी कॾी फिकी चाए न पीयंदा आह्युं
हा
त बस पाणी पी शडॿो
अच्छा
हा पाणी पी करे पो जेको इयो बचो न पो देसी घी विझी करे मथां ख़स खस विझी बढ़िया इयो विझो जेको लौकी जेकी किस कई तव
हुम्म
विझी करे बढ़िया घुमायो जॾी इयो बढ़िया हीय गाजर जो हलुवो तरो छॾदो आ न तरो लॻेस खंडु पेंहजे हिसाब सां खीर वीर विझी करे वरी घुमाएंस
अच्छा मतलब खीर विझी करे और खंॾु हां न
हा खीर खंडु नंढ़ा फोटा ड्राय फ्रुट
हा बस तेज में मतलब पकाइणो आ न इंय
पोइ भली तहां रखो न जीअण त पंहिंजे हिसाबु सां ॾह पंजी कोई कमु। काॾे वया कमु तव त ॾह मिंट रखी साइड थी वञो काॾे।
हम्म।
पर विच विच में ॾह पंज सते मिनट घुमाईंदा रहो।
अच्छा, ठीकु।
हा त ठही वियो। पर खाइण में इहो हलवो बि सुठो लॻंदो आ ॾाढो।
हम्म।
तां कॾी ट्राइ करे ॾिसजो।
हुं हुं।
मस्तु लॻंदो आ।
अच्छा हा, ॾिसु कंदमि त ट्राय।
मां तां जॉब वॉब कंदा आहियो।
न न, मां जॉब न कंदी आहियां।
अच्छा अच्छा, मुखे त ॾाढो शौंक आ।
हम्म, त तां कयो न वरी।
अड़े मुंहिंजो त मनु ॾाढो थींदो आ, मुखे घर जा कम न पुसाईंदा इनि।
हम्म।
मुखे लॻंदो आ जॉब वाब मिले त मां कयां।
हा। बसि, त लॻंदो आ न चइनि माण्हुनि सां मिलि माण्हूं। खुली मिली बिज़ी हुजे ॻाल्हाए चारि पैसा बि कमाए त बढ़िया मज़ो अची वञे।
हम्म।
हा न।
हा।
मुखे त आहे शौंक़ु भाई। मेन ॻाल्हि छा हे घर जा कमु करे करे माण्हूं बोर तो थी वञे।
हम्म।
त लॻंदो आ न कुछु एक्स्ट्रा ट्राइ कर। ॿियो, हिन दफे अम्ब अम्ब खाधा तव?
हा हा, ब ॾाढो
हिन दफ़े ॾाढा अम्ब आया तव घर में? हिन दफ़े असांजे घर में ॾाढा अम्ब आया तव।
हा, सीज़न वञे थो न अम्ब जो।
हा, बसि हाणे वञे तो, हाणे लास्ट आ न हे महीनो। ऐं लास्ट हे महीनो।
हम्म।
असां वटी त जामुन बि ॾाढा आया आहिनि अॼु।
हा, जामुन त माखे घटि वणंदा इनि।
पर जामुन सीज़न जा ठाईंदा कयो तव।
हम्म।
छाजे करे पेट जी सफ़ाई थींदी आ। पर पाणी न पीओ न मथां पाणी न पीजो।
हम्म।
न त उहो ख़राबु उहो कंदव वाई कंदव।
अच्छा।
कोई बि फ्रूट खाई पाणी न पीबो।
किटी हा फ्रेंड्स आहिन। ईअ कॾी मूड थींदो आ त कंदा आहियूं पि्चर ॾिसण वञयू। घुमंदा आहियूं किटी कंदा ई आहियूं हा।
मतलब हर हर साल
ईअं कंपलसरी कंपलसरी कान्हे हर महीने। ईअ कॾी कॾी जॾहिं मन थियो छह महीने हेॾे होॾे घुमण- पिनण कुझु बि।
हा सही आ न।
ॿियों रोटी खाई वई अथव?
न न ठहे थी हाणे।
अच्छा अच्छा।
न खाई वठ
असांजी बि न असां लेट सुम्हण वारा लेट उथण वारा।
हा।
हा।
वैकेशन ते कॾहिं घुमण व्या आयो?
जी।
वेकेशन ते काथे घुमण व्या आहियो तहां?
हा, असां वेंदा आहियूं हेॾे होॾे। थोडो घुमी ईंदा आहियूं मन फ्रैश करे ईंदा आहियूं। हाणे तव्हां कहिड़े गुरूअ खे मञदा आहियो?
मां ईअं मतिलबु मांजो मतलबु अमृतसर आह मंड चुमन ईअं।
अच्छा अमृत वेले वेंदा आहियो?
हा कट ईअं मतिलबु रोज़ न कॾी कॾी।
अच्छा अच्छा त मतिलब अमृत वेले में मन लॻंदथव न।
हम्म।
अच्छा सुठी ॻाल्हि आ कंहिंमें बि लॻिणो खपे न।
हम्म।
बसि लॻिणो खपे।
बारिश थिए ती उते?
हा आहे ॿ ट्रे ॾींहं खां मौसम ख़राबु आ हिते तबियत बि ख़राबु थी वई आ ॿारनि जी घर में।
हम्म असांजी वट बि बारिश थिये थी म अॼ थोरी उस हुई बि पारी। बाक़ी बादल ईअं मतिलब मौसम हयो।
अच्छा अच्छा। हा असां वटि बि इअं आहे मौसमु ख़राबु ख़राबु आहे।
हम्म उल्हासनगर सभु सिंधी मतलबु कॉलेज सभु स्कूल सिंधी आहिनि?
सभु सभु सिंधी तव्हांखे हर एक माण्हू सिंधी मिलंदोव।
हम्म सही आ न सिंधी मतिलब पूरे उनमें।
आ न नवो हुजे मोची हुजे सभु सभु सिंधी।
हम्म बसि उते महांगाई आहे न मुंबई मतलबु उते उधे ई आ पासे में।
खाधो त हेॾो तव हेॾो खाधो तव। की मतिलबु मूंखे त लॻंदो आ की हिते माण्हू खाइण लाइ ई पैदा थियो आ। एॾी वैरायटी खांइण लाए, खांइण लाए एॾी वैरायटी, तहां थकिजी पवंदव ॾिसी करे।
हम्म, इंदम कभी घुमड़।
बिल्कुलु, - बिल्कुलु अचिजो।
हम्म
दिशा सर् त कर अचिजो बिल्कुलु, हिते वरी खादो पीतो ॾाढो तव।
अच्छा। तव्हां हाणे छा केंदव, जूसेस पीअंद राति जो पीअंदा आहियो?
मूंखे ड्रिंक ॾाढियुं वणंदियुं आहिनि, कोई बि जूस हुजे।
फेवरेट ड्रिंक केड़ी आ।
कोई बि, मूंखे सभु वणंदियुं आहिन, बसि ड्रिंक खपे मुखे कोई बि ड्रिंक।
सो कोई बि। हैलो
जीअं भली कोई बि अंब जी जूस हुजे मॉकटेल हुजे
हम्म।
ऐ, एनए ड्रिंक हुजे कुछु बि हुजे। गन्ने जो जूस हुजे, पपीते जो जूस हुजे। अंब जो जूस हुजे माखे शौक़ आ।
हम्म।
हा इनन्ह जी मां शौक़ीन आहियां।
तहांखे स्नेक्स में छा वणंदो आ?
जी?
स्नैक्स में छा वणंदो तव तहांखे?
मंचुरियन हुजे, ढोकला हुजनि सिंपल
हम्म
थोड़ो ऑइली न हुजे, छोकी वेट मुंहिंजो वधियलु आ त हुनजो बि ध्यानु करिणों पवंदो आ।
ह एक्सेस- एक्सेस केंदा आहियो?
हा थोड़ी -थोड़ी कंदा ई आहियूं।
हम्म- सही आ न।
हींय अकेले कंदी आहियां त मन न लॻ लॻंदो आ बोर थी वेंदी आ पो गिनती करे -करे कंदी आहियां, पो वरी बि थकजी पवंदी आहियां।
हम्म, जिम विम वेंदा आहियो।
जिम सोचियो ज्वाइन कयां, पर परते आ रोज़ु केरु वंञें गाॾी खंणी करे।
हम्म।
जेेंसिताईं मां वॻो मटां, तैयारु थियां, वना, तेेंसिताईं त घर में जिम थी वेंदी।
हा।
न?
हा।
हा।
मतलब त जिम लाए कढी वया हियो जिम, हिकु ॿ ॾींहं लाए नवां ट्राय कियां?
हा- हा, ईंयं ट्राय कयो आ।
अच्छा।
ईअं ट्राए कयो आ मां घुमंदी आहियां, नॉलेज सभिनि जो रखंदी आहियां। हा इअं नॉलेज सभिनी जो
पेट वेठ, हुन सां तां पतली
हा हा सही आ। उहो ई सोचां थी। तव्हांजा पापा छा कंदा अथव? हलो हलो हलो हलो हलो हलो हैलो हलो